की हाल चाल यै
ठीक छै अहाँ बताउ
हमहूँ ठीक छी
कतय रहै छियै एते दिन पर फोन केलहुँ हेँ
की कहू यै बाल बच्चा के चक्कर मे बच्चा सब के अखन गर्मी छुट्टी छलै तऽ सब घरे मे छलए ओहि सब के चक्कर मे फुर्सत आओर नहि भेटैत छलए आब स्कूल जेनाइ शुरू केलक ए
हँ से तऽ होइ छै
अहाँ के बाल बच्चा
हँ हमरो उएह छलए तेँ नै कऽ पाबै छलहुँ
अच्छा
घर मे रहै छै तऽ बुझिते छियै
हँ हँ सही बात छै ऐँ यै से सुनलियै कि एखन की कहल जाय छै से मधुश्रावणी आबै वाला छै
तऽ हँ तऽ आब एतै नहि आब आ जुलाई हेत तऽ ओहिके बाद एयबे करतै ने तऽ अहाँ के घर मे ऐ कि नै कियो
हँ हँ हँ हमरे भाय के नहि भेल छलै बियाह तऽ ओकरे नवकनियाँ के एहि बेेर पूजतै न मधुश्रावनी बिशरा गेल छले हमरा हँ यै सेर आबै बला छै
तऽ आहाँ जेबै
नहि यै कतऽ जेबै नहि जा
ओहिमे तऽ लोक सब रहै छै तखने नीक लगै छै तऽ आस पड़ोस मे छैन कि नहि
आस पड़ोस मे लोक सब तऽ छै मोहल्ला वाला सब ओकरे सब संगे अपन चलि जेतै
हँ से तऽ ठीक छै तहन बढ़ियाँ हमरो दियोर सबके भेलन हें ने तऽ एहिबेर गाम मे बड्ड नीक रहतै दू चारि घर सब चना बटोरतै
सही बात छै हँ से तऽ लोग गाँंव मे अथी लगा के बैसल रहे छै की चना भेट
हँ हँ आर की रमन चमन होइ छै बढ़ियाँ पन्द्रह दिन बड्ड नीक लगै छै
से तऽ ठीके कहै छियै पन्द्रह दिन से याद हैत तऽ अपनो सभ पूजने छलियै नै यै
हँ तऽ अहाँ सबमे साँझ के बाद खायल खायल जाइ छै कि नहि
हँ हमर हमर सभके अथी की कहै छै सासुरमे तऽ की कहैत छै उएह अनुना बला अनुना करै छलियै अहाँ सबके
तऽ हमरा सभमे सासुरमे खा लैत छै मतलब बिना प्याज लहसुन सबके
हँ हँ
तऽ किछु एहन भेल रहै पहिले
हँ
ताहि सबके दुआरे लोक खा ले छै मतलब साँझ से पहिले खा लिअ ओहिके बाद किछु नहि
ओ तऽ अहाँ सभके तेना हमरा सभके ओतऽ सेहे जेना सूर्यास्त होय सँ पहिले अथी की कहै छै अनुना खा लो छलियै तेना बुझलियै फेर राति मे किछो नहि फेर भोरे उठलहुँ तऽ नहेलहुँ आ की कहै छै से तऽ अहाँके बुझले हैत कि पन्द्रह दिन अ फूल लोढ़े लए जाइ छै जे लोक सब तऽ उएह फूल पत्ती पहिल दिन उएह उठलहुँ उएह फूल पत्तीसँ पूजा केलहुँ नहि यै
हँ आओर की
हँ
बड्ड अथी व्यस्त भऽ जाइ छै आदमी सब ओहिमे तऽ कथु फेर नै मतलब फुर्सत भेटत जे की उम्हर करू भोर से राति तकमे कथा पढू फूल लोढ़ू भोरका पूजा करू नाग नागिनके तऽ इ लााबा दूध सब अहूँमे ने देल जाइत हैत
हँ यै ठीके देल जाइ छै लावा दूध सब देल जाइ छै
फूल सब छिड़ियाबैमे बड्ड नीक लगै छलैे लेकिन
बड़ नीक लगै छै
ओ हमरो बेर मे एकटा दाइ रहथिन तऽ ओ कथा पढ़थिन
हँ
तऽ आब तऽ नहि रहलखिन लेकिन नीक लागे बड्ड ई सब चीज गामों पर नीक लागत ने
हँ सही कहलियै शहर मे आब कहाँ लेकिन आइ काल्हि उएह छै लोक जतय रहऽ लागल ओते पूजै छै अपन
आ शहर मे तऽ सबटा ने फूल भेटत ने ओ पात सब जे होइ छै से सब नहि भेटत तहन तऽ लोकके मजबूरी मे जेना तेना करऽ
आ देखियो आइ काल्हि की होय छै ने कि छुट्टी कहाँ लोककेँ होइ छै तैं लोक जतऽ नतऽ रहल अपन ओतै कऽ लेलक आ फूल पत्ती उहे कीन लेलक की करते आ अपना सब सबके कते मोन हैत कि झुण्ड बना कऽ सभ बच्चा सब संगे अथी बारिये झाड़िये फूल लोढ़ैत आ एक चंगेरा आनै के फूल सब आनै छलिये नै यै पात तात अमरूद लताम लताम तताम सब जे भेटए जकर घर मे घुसि जइयै नहि
हमरा बेर मे तऽ बड्ड बहिन सब छले आब तऽ सबके बियाह भऽ गेले आब कत्त कत्त नै जइयै राजनगर मधुबनी हर जगह जैयै रोज नया नया जगह जैये लोढ़ लै बड्ड मोन लागल बहीन सभ डाली सजा दिये
हँ
बड नीक लागे
हँ से तऽ सही कहे छैयै एहिमे लोक नहि रहते ने तऽ नहि नीक लागत आ कते नीक गीत गाबैत गाबैत बाड़िये अपना सब की कहे छै रस्ते रस्ते। कोन रास्ता कत्ते निकलि जइये कते कते दूर जइये ने या
हमरा तऽ पहिले अपन गाम मे एते बुझलो नहि छले तऽ सबटा मधुश्रावणीे मे देखलियै,
हँ हँ लेकिन खूब नीक लागल हात त खूब मोन लागै छै हँ से अपन सभके इहे एहन मिथिलाके त्यौहारसभ ने
हँ
हँ
तऽ अहाँ के मतलब सासुर मे केने रहिये कि नैहर मे
हम तऽ केने रहौ नैहर मे बुझलेै कि
नहरे मे नीके लगैत छै
हँ तऽ हमर मायके एकटा बहिन छलखिन। तऽ उएहा कनि ओएह पूजा देलखिन
हँ ओनाहु ई सब नैहरे मे नीक लागै छै फ्री भऽ कऽ कनी ई सबमे कनि लोक मस्तियो करै छै तऽ नीक लगै छै। हँ
आ सभसँ नीक लागै छै कि रोज सेज घेज कऽ नबका नबका साड़ी पहिर कऽ हँ सोलहो श्रृार श्रृंगार कऽ के जे जाइ छियै से कते नीक लागै या
हँ पहिले तऽ हम एहि बात से खुश होइये जे हमरा ते पन्द्रह दिन नैहर मे रहै परत के भेटत ताहि दुआरे बड खुश भेलियै
हँ अपना सब साड़ियो पहिरना ओहिमे सीख गेलहुँ पन्द्रह दिन हमरा संगे तऽ इएह भेल अहाँ सङ्गे इएह ने भेल छलए क
हँ हमरो नहि आबे छले नीक सब अपना सब पहिर ने नहि ओते बियाह से पहिले ककरा आबे छै तऽ नाया लोग अहिना सीख जाइ छै
हँ हँ
तऽ लास्ट जे कहिया भेले अहाँ के पंचमी तऽ ओहि दिन तऽब भोज केनहि हेबे ने
हँ हँ
हँ हमरो सबके घर मे बनल रहे पूरा सब्जी भात सब पहिले तऽ खीर सब खुएलियै ओहके बाद
हँ
भोजे जका भोजा छै
हँ ये भहुज देखख बात छी
आ सबक घर मे होयके अगलाा दिन चने के सब्जी नतते सोना सब के ख जाइ छै
तते जमा भऽ जाइ छै से एक आङगन मे थोड़ी रहै छै बहुत आंगन मे रहे छै पूजे ले बियाह तऽ कते लोक के होइ छै तऽ बहुत लोग पूजै छै हँ तऽ लोग बड्ड खुश रहै छै कि अङंगगने अङंगगने जायब आ बूट लऽ कऽ आयब गाँव घरमे बूट बूट कहै छै हँ हँ
आब तऽ लोक शहर मे जाके जाके सबटा शब्द सब बिसरि रहलक अपन भाषा लोक केना बिसरे लगै छै आ लोग बुझै छै ओहि मे स्टेंडर्ड कह जाब एना नहि होबाक चाही
नहि ये लेकिन अपना सब जे छी ने अपन मिथिलानी सब अपना सब जुड़ल छी ओते सँ आ की कहल जाइ छै अपना सब बुझै छियै ने अपन अथि आ बहुत सारा अपन सबके अथी अय त्योहार अय अपन सबके कल्चर अलग अय कनी बहुत किछु छै अपना सबके तऽ ताहि दुआरे अपन इज्जत नहि करबै अपन त्योहार सभके तऽ उइठे जेतै धीरे धीरे विलुप्त भऽ जेतै
आ जड़ि के पकड़ि के रखबै तहने ने अहाँके बालो बच्चा सीखत
हूंम्म हूंम्म तऽ ऐँ यै से की कहै छै हमर भाय के वएह छै होय बाला छै तऽ ओहि के तैयारीमे लागल छथिन मम्मी सब अब पंन्द्रह दिन ओहि मे लागल रहथिन सब आदमी
बढ़ियाँ छै
हूंम्म एत्ते पूजथिन ओ नहि जेथिन अपन माय लग मम्मीेये सब सब लग पूजथिन हँ सासुरेमे से ओसभ रहैत छथिन दोसर जगह
कहै छथिन बढ़ियाँ करै छथिन
हँ हँ हँ पूजा पाठ के बड़ हमर माय के रहैत छै हँ
तऽ अहाँ सब तरफ लोको सब बड्ड अय हुनका कमी नहि खलतै हुनक तऽ कियेकि हुनका नैहर तऽ बड्ड दूर छनि
हँ नैहर बड्ड दूर बड्ड दूर हँ सही कहलियै ओते ठीक छै अपन गामे पर पूजि लेथिन तऽ बढ़ियाँ से भऽ जेतै आ सब उपलब्धो भऽ जेतै तऽ आँययै मधुश्रावणी के बाद से की कहै छै अथी की कहल जाइ छै चौड़चन हेतै ने
हँ हमर तऽ साउस करै छथिन अहाँके घरमे करैये केओ
हमर घरमे तऽ की कहै छै उएह साउस करै छथिन आ हमर मेओ
अच्छा दुनू तऽ अहाँ जाएत हेबै ने सासुर
हँ अखन हँ ओहिमे जरूरी तऽ रहैत छै लेकिन येै की कहू कते छुट्टी लऽ कऽ लोक जेतै तते दूर रहै छियै जे कते छुट्टी लेबै हँ
हमर तऽ सासु संगे मे रहै छथिन तऽ अपन एत्ते भऽ जाइ छै आ नीको लगै हूंम्म
सबनी नै निक लगतै तऽ अपना सब
बालो बच्चा देखै छै तऽ बुझै छै ने जे अप हमरा सबमे एना होइ छै
कते बुझे छियै तऽ ओकरो सब के बुझबाक चाही ने जे अपन सब मे की की त्यौहार होय छै नहि बुझबै तऽ केना हेतै
हँ आ नीको लागै छै आ शहर सब मे तऽ नहि हेत घर मे तऽ ओहि दिन क सुन बड्ड लागत
हँ ठीके ठीके बहुत खराब लागै छै ई तऽ अहाँ ठीक कहलियै अखरै छै यै बड्ड अखरत
बड्ड अखरत आब पहिले हैत जे कते काज भऽ जाइ छै आब उएह देखियौ ने ओइके बाद तऽ लगातार पर्वे पर्व छै
हाँ
चौरचन ओहि संग गणेश चतुर्थी फेर आयब दुर्गा पूजा दिवाली कतेक
हँ हँ बहुत किछ बहुत किछु वएह लागले लागले लोकके मोन लागि जाइ छै एहि सबमे
हँ देवउठान छठि सबटा
हँ
तऽ छैठ तैठ मे तऽ जाइत हेबै न
हँ ये ओहि सबमे तऽ जाइ छियै ठीक छै यै फेर की कहै छै हम अहाँके करै छी
अच्छा ठीक छै हँ काजोसब हैत ने चलु फेर करैत रहब फोन ठीक छै हँ चलू ठीक छै
ठीक छै